हेलो अरे बात हो छैल ह आ अहाँ कोनो दिक्कत नय छै अहाँके करल नय होइए
एतय से कर नहि रिफ्रेश आग मे कॉलिंग एबे नय करै छै
आच्छा रुक जा हम देखा दै छी हम ने सुन सुनयो ने अहाँ ने भैया के फोन क भैयाके मोबाइल कखनो लेब बुझलियै अहाँ भैया के भैया के मोबाइलसँ हमरा वीडियो कॉलिंग करब ठीक आ बैक कमरा क के हमरा क के देखैब हम देखा देब
ठीक छै ले अरे जरबाद छैलै आदमी छै जाइ छै ने तहन
सुनयो ने अहाँ कॉल केना जोड़ै छियै जेनाकि काल्हि तक में अहाँके तीन घण्टा पुरबाक य आ जेना देखियौ अहाँ जे करबै जेना हम अहाँके
हमरा कॉल हेतै ककरो कयल तखने ने क सकै छी होइते नय छै एतय सँ कॉल जाइते नय छै
त वॉइस मेसेज छोड़ियौ अवन्तिका लड़की
केलियै य देखियौ ने ग्रुपमे वॉइस मेसैज केलियैन हन अवन्ती सब सब के हम वॉइस मैसेज केलियै जे एहि ऐसे आगाँ नय बढ़ै छैयै रिफ्रेश पर मारै छियै तैयो बस एतबी आबै छी आ एकर बाद अगर ओ हटवे छियै त बस ओ बला आबे छै पहिले जे माँंगे छलै कोड से एबे ने
अछ सुनियौ ने हमर बात जेना हम अहाँके एखन फोन केलहुँ हँ त हमरा एक सए रुपैआ देतै अहाँके अस्सी रुपैया देतै
ओ
आ जेना अहाँ हमरा करबै त अहाँके एक सौ होइत हमरा अस्सी रुपैया हेतै
कोल पहने हतै तह ने
हँ त हमरा देखेब वीडियो कालिंग करब हम देखा देब आ पूरा पूरी अहाँ बारह मिनट कर पड़त फोन ओहिसँ पहिले कटबै ने तऽ नय होइ छै ओना आख आक हँ हम तऽ आठ गो के एखन लगाकऽ फोन कऽ देलियै
तऽ मतलब पैसा
पैसा देखियौ ने हप्ता दिनमे जोड़ि कऽ देतै आइतऽ दुइे दिन भेलै न ओना काल्हि त देखबऽ लगतै तीन घण्टा हमरा पुइर जेतै कोन हैलो हमर तीन घण्टा काल्हि जे अगर पूइर जेतै तऽ हमरा पेमेन्ट देख लगतैन कते कमेलिय है से
हमरा तो समझे ना अवैया करिये केना एबो केलै बिटुओ आयल छथिन आगे नइ बढ़ै
काल्हि जन हम आइब गेलहुँ तहन त हम बढ़िआँ सँ भाय गेले देख
ठीक छै एबे काल
देखियौ ने हाँ नय पापा कहलक आइ आबे छथिन की कहे छै तहन काल्हि एब
बौआ ठीक यै
हँ बौआ ठीक अए की सब खाना बनेेलौं ह
हम बनेलियै भात दाइल आलू परोर के भुजिया वृहस्पति छै ने आइ कथो तथो करऽ के छलनि ने पप्पा के उम्हर नौत छलन ह
तीन हैन
ककरा अंगना मुन्ना के छथिन हुनका अंगनामे तऽ थटा आ गेलखिन काइला
अच्छा
तइ दुआरे आर अहाँ की सब छलल हमर
हम बनेलहुँ हँ अरकोच और भात
हम सोचनेहे छली कैय दिन सँ मम्मी भेजबो केलकै दालि मम्मी कऽ कहने रहिये खेसारी दालि रखने छी आब काल्हि तऽ ओएह ब्रह्ममे बाबा केँ परसादी तरसादी हेतै आ तीन चार दिन से तबियत खेनाइ यर नइ होइ य मोने नइ होइ य किछ खाय केँ अखनो दू गो रोटी खेलिये पाइन पिलियै बस इहे खेने रहि जेबै मोन नइ छै ठीक
माँ सब बुते तऽ हेबे नइ करतै
नइ नइ हेतैन हुनका चाची बुते नइ हे चच्चो बुते हेते लागै य चच्चो बुते नइ उठायल नइ हेतै
ओएह नऽ केहन केहन आदमी केँ नइ होइ छै हम जे अगर एक महीना ओतय रहि गेलियै तहन तऽ हम करबा
यो अहाँ जे भेजलियै जे आयब ते सँ हम गूगल सँ फॉर्म भरेलिय ओहो एक्सेप्ट केलकै इहो कहलकै कार्यमे आपका
वेलकम स्वागत है सब किछ भए गेल छै तहन इ आगा किया नइ बढ़ै छै एक गोटा और ग्रुप मे एहने देलकै या ओकरो ऐसा आगा नइ बढ़े छै हम देखलिये या
देखियौ नऽ जगह अवन्ति केँ नम्मर य
आवन्ति केँ नम्बर तऽ यऽ
तऽ फोन करू मीटिंग मे अहाँ किए नइ जुड़लियै सात बजे मीटिंग चलै छै तऽ ओइमे अहाँ अपन हँ तऽ अथी कहबै ने हम तऽ पाँचो मिनट लेल आबै छियै
हम जुर जेबै
हम अथियो बुझि गेलियै जेना हमरा कते फोन आयल छै कते काल बात करै छियै तऽ एगो एप्प देखेलकै ओहिमे जेबै
हमरा देखा देबभगवान दया सँ काल्हि आबि गेलहूँ
हँ सबटा देखा देब
बिटु एलखिन तऽ बिटु कहलखिन आब अपनेसँ हमरो नहि भेलै तऽ एहिसँ आगा आइ हैत आब कखन
अच्छा हम तऽ की हम की केलियै पता यऽ देखियो जेना ई ग्रुप यऽ नऽ तऽ ग्रुप एहिमे जहिया जतेक नम्बर छलै है लेकिन हम लड़की केँ जते लड़की केँ नम्बर छलै ओकरा एगो कॉपी मे लिख लेलियै कियकि ओते नम्बर तऽ लोक कऽ याद नइ रहै छै हँ तऽ कॉपीमे लिख लेलियै सब परमे डाएल करै छी जकरा पर बात भऽ जाइए भऽ गेलै जेना एगो आयुषसभ भेलै एगो अर चना सँ भेलै भोला भाइजीकेँ बहिन
ओहो छथिन जुड़ल अर्चनो अच्छा
ताहि केँ बाद एगो अहाँकेँ तऽ बेनीपट्टी केँ लड़की
जयश्री सेहो जुड़ल छथिन
हँ
हँ जयश्रीके हम देखलियै य ग्रुप मे लिखल छलै नाम आवन्ती कहलखिन ई हमर अथी छथिन हम कल राइत मे देखने
बुझियौ ओकरा सबके कथीके कमी छै अपने टीचर हुनकर बड़ अथी छइन इएहसब जुड़ल छै बेनी कुटेवाली लड़की जे ये तकर बर बेनीपट्टीके जे एगो लड़की छै तकरा बाद जे भेलै ओकर बरके सरकारी नौकरी
देखियौ एगो बात कहियौ आब कतबो सरकारी नौकरी ह हसबेंड के रहै छै ने पर्सनल जे होइ छै ने ओ किछ अलगे खुशी रहै छै
हमरा जे हमरा जे अगर एक सप्ताहमे जेतै भौजी पाइ ह तऽ देख हम भीराट मलबै
सही बात की भऽ गेलै मेहनत करै छै इंसान तक नय फल भेटैत छै आ बिना मेहनते के हम चाहबै जे हमरा पैसा देते तऽ किओ नय देते क घरमे खाना बनबै छियै घर दरबारैत छियै तहने ने खाइ छियै करै छी तहने ने खाइत छियै कियो नय एतै बुझबै जे आगाँमे आइब जाय तऽ आइब जेतै
आ आ देखियौ खाना बनबैत रहबै आ फोन लगाऽ ऽ बतियाइत रहै ई तऽ हमर घर बैसल यऽ
स बात घर बैचार नइ कत जाब ने तब ई बात ते सही छै लेकिन मेहनत कनि करे पड़ हर चीज में मेहनत करऽ पड़े छै
आ कोनो एहन लोक असबो बात नय कऽ सकैत छै से लोककेँ दिक्कते बात त एहिमे कहलकै नीक वातावरण
फैमिली सबके थ्रू बात करियौ वातावरण हमर केहन यए फैमिली परिवारके वातावरण अहाँ केहन छी ई सब बात करियऔ की ईसब तऽ ईसब तऽ ओनाहितो अपनासँ बात कइर दै छियै करै छियै कि नय
जेना अपन मिथिलाके हम भड़ाइ करबै जेनाकि मधुश्रावणी कते नीक अपना सबके होइआ अ
तैँ ने ईसब बात तऽ अपनासब तऽ करिते छियै ओनाहितो करै छलियै ने
हँ
तमे कोमे की दिक्कत छी
हम आयुष से एहि लए बता देलियै भौे
आयुष आओर नय ककरो बतेलक
नय हम शपथ देलियै ह कहलियै जे अगर तू करिही तऽ तोरा अवन्ती दीदीसँ निकाइल देबौ कै क त कहलकै नय मशीद नहि कह कियैकि आयुष जे छै ने ओ बहुत किुछुच हमा बड हेल्प केलँ
हँ हँ कोनो बात नय छै
पढ़ल लिखै छै ने ह आजीखब नय हम शपत द ल कहलै ज ओ बुइझ जेबे करबै ग्रुपमे एतै तऽ दे
हमरा जखन होबऽ लगे तऽ हमरा क के जोड़ देबै आ अपन ठाकुर जी के जड़ देब आ ठाकुर जी के जोड़ते बीचमे त कत्य के जोरथि से नय पता छौ
तऽ बढ़िआँ यऽ ने ठाकुरबेसँ अपन चाइर बेर बतिआएलहुँ एक एगो आदमी से अह चढ़ मतलब हम एगो बात कहलहु हं
ह केहन आदमी छै आलतू फालतू बात सब कर लागत न छिय नय
फि गेलै जेनाकि ए अहाँ त आयुष रत सागर सूरज ओर एगो द र हँ
हमूँ अहाँ से बतिया लेबै कखनो हेतै त सागरीेजी से किछ बतिया लेबै हालचाल की
हँ
सागरजी से बतिया लेबे जेनाक कोनो लड़की रहतै ओकरा ब टाइम रहतै तऽ ओकासँ बतिया लेबै बिटू सब बतिया लेबै
हँ हँ बिट्टूसँ लऽ लेब माँके तऽ उठबले नय छै तऽ अहाँ दिन बेर चाइर बेर माँके कऽ लेब
हम तऽ ओनाहितो करै छियै हुनका चाइर बे
जे ओ नय ओ ऐपसँ जे कर देबै तऽ भऽ जेताै
तऽ अहाँ आउ ने काल्हि तहन ने देखियौ ने हमर भोए नय रहल छै हम की करियै
द नामा
कोशिश करबै थाकि गेलियै नय होइ छी
हमु तुओके कहलियै जानलियै
तऽ की कहल
ओल तुम एक हप्ता कर ले ल तकर बाद हम हमरा कहब जे अगर किछ प्रॉफिट लगतै तऽ हमरा कहताहन हम ड कऽ देलहुँ
हँ ठीक छै कोनो बात नय
फेर अगर एक ह्ता मीटिंग भऽ जेतै तन सि के पि जेबै त ब कओ भोजीे पे दे मिट्टूके कऽ देबै अरछूके कऽ देबै एतेक आदमीसँ अपनासँ बात करऽ लागल
लेकिन ओ सब पता छौ सब नय बुझे छी सब केहना आदमी सब छै
क
मिठ्ठू सब मिठ
सब सब करतै
मिठ्ठू के नय जोड़ी हैं हम तऽ कह मिट्ठू के नय जोड़िये इम्हर संन्याके जोइड़ लेब आ फेर हँ ओकरा ज बड़की अपन बड़की के जोड़ी मीठुआ कहबे करै
मिट्ठू के जे ओहो पैसा दारी करय लागत मना नहियें करै हँ अर्चो दीदी करता
अरछु कर हँ से तऽ सब करतै पहिले अपन सब के देखिहि हौ तहन ने आखान नय कह जानी
नय उएहमे सबसँ पहिले एक हफ्ता देख लै छियै की केना होइ तकर बाद तऽ हमरा उल्लू नय बनेबाक अइछ
ओएह बात य ने ओएह बात देख ले छी आ ओनाहिते सब चाहते जे भ जैत से नै ने मेहनत करऽ पड़तै
आ सुनू ने अहाँके पीटर तऽ कनआ ल सेहो हैत अहाँ के मम्मी लग बड़का फोन यै
नय छै मम्मी लग मम्मी ल छोटकी छै बड़का नय छै
तहन तऽ नहि हेतै
हूंम्म
देखियौ ने पहिले हुए तहन ने हमर गेलौं तू अहाँ आबि जाउ ने एबै तहन कनी देख लेबै
आ हम जाए जनि तऽ हमसभ तऽ ही बटीके सभटा समझेलियैए
हमरा कहाँ भऽ रहल छै हम कोशिश कऽ कऽ थाकि गेलियै एहन नहि छै जे हम नहि बुझैत छियै नहि बुझा जेतै तऽ फोर्म केना बढ़लै एते केना आगा बढ़लियै
तऽ रुकू ने हमरा काल्हि भर आबै के टाइम यऽ अगर आबि गेलियै तहन
वीडियो कॉलिंग देखियौ न हम करै छी भैया के मोबाइल के टाइम भेटैत छै ने तऽ हम करब दुपहर मे सुतबै नहि न
आइ
सुतबै नहि ने दुपहर मे
नहि नहि हमरा एखन कोटा पुरेबाक यए काल्हि तकमे हमरा तीन घण्टा पुरेबाक य
तै दुआरे
तऽ हम करै छी बुझलियै
कौपी मे की करु
बारह बारह मिनट पूर वला ये एगारह पच्चीस हो गेल
तै कहलक कॉपी मे की करु सब के नम्बर उतारि लिय कियेकि एतेके लोक के नंबर नहि याद राखै छै
आ ग्रुप मे पूछबै ककरो फुर्सत यै जे फोन करू
अहाँ कहबै से हम फोन कऽ सकैत छी
हँ जय श्री भेजलकै ये देख देखियौ ने हमरा कॉल करू जिनको ककरो करै छी से लिखलकैये ककरो फुुरसत अहि जय श्री यै हमरा नहि होइ छै जा रहल छै फोन हम केना करीयै जुही
आ फोन के अथि भोइस मेसेज करीयौ ने हमरा सब के नहि भऽ रहल ये
अरे होइते तऽ न नहि भऽ रहल छै हम की करियै